जी नमस्ते
नमस्कार नमस्कार की हाल चाल
बढ़िया यऽ अहाँ सुनाबू
बस सब ठीक ठाक
आओर सब
आओर सब सब बढ़िया खाना पीना भऽ गेल
खाना पीना भऽ गेलै
ओ हँ हमरो भेल आधा घण्टा पहिले जी अहाँ कतयसँ छलियै हम तऽ स्टूडेंट छी अखन फेर पढ़ाई छी कऽ रहल पटना मऽ
की पढ़ि रहल छी
जेनरल कॉम्पिटिशन मऽ छी पहिली जॉब मऽ फेर अहाँ केँ कपरे मतलब स्टूडेंट बैन गेलो
वाह बढ़िया बढ़िया तऽ कथि केँ यू पी एस सी सभक तैयारी करै छियै
नय नय नय एखन जे छै नऽ फुली गवर्नमेंट केँ छी हम कैय रहल पहिले हम सेमी गवर्नमेंट मे रही हमरा कॉलेजसँ लागल रहै प्लेसमेंट फेर वहाँ पर जे छै एक इंटरव्यू इंटरनल जे होइ छै नऽ परीक्षा
हँ हँ
एतऽ से भेल रहए तऽ ओकर थ्रू जे छै हम प्राइवेट तऽ सेमी गवर्नमेंटमे चैल गेल रही लेकिन घरवला रैह रहै कहै की जेना पूरा जे छै फुल्ली गवर गवर्मेंट होबाक चाही ताहि लेल फेर तऽ हम ओतय छोड़लहुँ तऽ पटना एलहुँ या एक साल पहिले
अच्छा ओकर तैयारी कऽ रहल छी।
जी जी
हँ एग्जाम सब देने हेबै ने
हँ एग्जाम दे देने छी ओहिमे एक दूटा के एग्जाम तऽ निकेल के आ फाइनल मेरिट बनेबे एखन य दुटा जकर प्री निकलि गेलै या मेन्स बाकी अछि
नहि नहि भऽ जायत भऽ जायत एकदम लागल रहौ कोशिश करू आ से छै मेन छै जाहिमे अहाँके इच्छा हुए जाहिमे अहाँ जे काजमे अहाँके मोन लागय घर पलासँ बेसी जाहिमे अहाँके इच्छा रहय से कर करयके रहबाक चाही नऽ
हँ उएह लएक कियकि घर वाला सब कहलकै जेकि ए दरोगा सब के देखी फेर तऽ हमरा दरोगा सब पसंन्द ने बेसी आबे या जे ना ई सब चीज जे छै सब दिनका छै ड्यूटी रहै। सोम से लए कऽ रेव तक आब अहाँके कखन काज मे लगा देत से नहि
अथी नहि रूटीन नहि रहै छै कोनो अबै जायके समय नहि कखनो किछो कखनो किछो अखनि सेवाला नहि जे काजमे अपना नीक लागय जे अपने कऽ सकैत छी ताहिपर करियौ
जी जी
बढ़िआ कतय कोचिंगो तोचिंग लऽ रहलियै कि अपने सऽ सबटा तैयारी सब केनाइै
नहि कोचिंग हम शुरू शुरू मे लेलों रहे जब शुरू शुरू एलोन तऽ ऑनलाइने कोचिंग लेलों रहे जे जे चिज के हमरा दिक्कत रहा ओकरा हमजे छैय छः महिना मऽ कभर केए लेलियै रहे हमरा जे सब चीज के दिक्कत रहे आब बस खाली प्रैक्टि टिस सेट करै छी और एग्जाम दै छी-
अच्छा हँ नहि नहि बढ़िआँ छै तऽ
एकटा ओकरो निकलै छै ओ ओ भैरसक कोन गवर्नमेन्टके छै सिविल कोर्टके एकटा एग्जाम होइ छै
जी सिविल कोट मऽ तऽ ऊना स्टेनो वाला
हँ स्टेनो वाला या जज के अन्दर मे रहे छय भरिसाक हमरो एक दु टा
हँ ओ अहाँके शॉर्ट हैण्ड वाला जे होइ छैय
हँ शॉर्ट हैण्डके तऽ नहि पता लेकिन ने ओकर बेसिके जॉबके काज होइ छै लेकिन भेलै तऽ फुली बुझनाई जेना बिहार गवर्नमेंन्ट के अंन्दरे भेलै नऽ
हँ हँ बिहारे गवर्नमेंन्ट के अंन्दर भेले ओय नहि तऽ हम कि कऽ रहल इम्हर अहाँके सेंट्रल
सेंट्रल गवर्नमेंन्ट वाला अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बढ़िआँ तखन तऽ
बिहार गवर्नमेंट के एकटा हम फॉर्म भरने रही अबरी हम जौबे में चौबीस में हम वएह समय भरने रहि एखन तक सुनै छियै कि ओकर एस एस सी छियै बी बिहार एस एस सी के नहि नहि नहि फॉर्म एखन तक खुलिए रहल छै छः महीना फॉर्म बन्द होइ छै- फेर छै सरकार छै कहैत कि हम परीक्षा लेब फेर दू महीना बाद छै पता की चलैत फॉर्म फेर सऽ खुलै आ नया नया विद्यार्थी फाॅर्म भरे छै
फेरो ओ अच्छा अच्छा नहि नहि तखन ते सेंट्रल वला अहा के ठीक हयत ऐमे तऽ बड़ा दिक्कत
कियाकि सेंट्रल लेवल अहाँके समय समय पर परीक्षो लए ले छै साल मे ओ वैंकेसीयो अपन दए दय छैय
हँ से तऽ ठीके ओना ग्रेजुएशन भऽ गेलैय
हँ हमर ग्रेजुएशन भऽ गेल यऽ
कॉमर्स हयत तखन अहाँके सब्जेक्ट
नहि नहि नहि हमर जे छै इंग्लिश ऑनर्स रहै कियकि हम ओए कात से रही इंजीनियरिंग करैत तऽ तामे जे छै घर वाला कहलकै जे नहि तमे प्लेन जे छै बी ए कऽ ले तऽ पहिले ते हमरा रहे कि हम मैथ ऑनर्स कऽ केलै कियकि हमर इणटरो रहै मैथसँ तऽ हम सोचलहुँं कि हम मैथ ऑनर्स करी लेकिन जब हम अपन टीचरके बात करलो जे हमर सहरसा के रहे टीचर घर भैल हमर सहरसा हम ओते जाय के सर से बात करलहुं जे सर एना एना बात तेछ हम तऽ अपन इंजीनियरिंग मे पढ़ै छी लेकिन घर वलाा के प्रेसर छै कि हम बी ऐड कऽली मास्टरी सब हेतै तऽ एहि कात सऽ बी एड कऽ लीहे तऽ फेर हमर सरे कहलखिन कि जेकि इंजीनियरिंग मे तऽ आहाँ- भरि दिन अपन फुल टाइम छियै समय दे तऽ मैथो ऑनर्स अहाँके पढ़य पड़त एहिसँ नीक यए कि अहाँ कोनो आर्ट्सके सब्जेक्ट राखू जे कमसँ कम चोरिओ कए कऽ अहाँ निकालि लेबै तऽ फेर उएह भेल तब हम इगनूसँ अपन
इग्नू अच्छा इग्नू सऽ तऽ बहुत मुश्किल होइत रहै छै लेकिन समय समयपर असाइनमेंट दियौ हमहुँ इग्नूसे केयने छी
जी असाइनमेंट दियौ सबसँ मेन दिक्कत की छै कि इग्नू फेल बड छै करैत सब्जेक्ट मे
हँ नम्बर बड कम नम्बर बहुत कटैत रहै बहुत कटैत छै बाप बाप रे हम पूरा के पूरा कॉपी भरै छलियै एते मेहनत करै छलियै हे आ तखन की जे सएमेसँ जेनाकि पचास नम्बर पैंतालीस नंबर कोनोमे तऽ जेना तेना पास टा खाली कऽ दै छै तखन ओवरऑल जे रिजल्ट बनने छै तखन बावन परसेंट तिरपन परसेंट पचास परसेंट तऽ बड़ा खराब लगे छले हेय जे एतेक मेहनत केलाके बादो एतेक कम केना आबै छैऽ कए तऽ लगैएा चेकिंगके जे
ए्जाम दऽ ले तऽ पचास नम्बर के परीक्षा रहियै पांच टा ओहिमे क्वेस््चन देे पर क्वेेश्चन दे दस नम्बर हम अपन परीक्षा हॉल सऽ हम अपन माँ कऽ फोन करली कियाकि हमर माँ रहे आठ से रहे करना मतलब ऑनर त माँ के फोन करलि माँ एना एना बात छै दस दस नं्बर के आबे छै तऽ एहिमे हम कत कते लिखिए कहै छै कि कम से कम तऽ एकटा से जे क्वेश्चनके छै आंसर सात पन्नामे जाने चाही तऽ हम कऽ कहलियै तब तऽ सात सात पचे पैंतीस पन्ना हमरा लिखए पड़त
सएह तऽ सेह तऽ पू किछो किछो पूरा पूरा भरि दै छै। पूरा कऽ आ तकर बाद- कतेक खुलतै ओहिमे सँ कतेक मार्किंग के जे रहै छै जे केतना कतेक मुश्किल से
आ एहि कात जे छै हमसभ ई्जिनियरिंग मऽ छिये करय तऽ हमरा छैय बताईल जाय कि कतय सऽ कतय छोट पर मऽ लिखि ियो जागू वला बुझि जेतै आ ओते छै अहाँ सात परनाा मे लिखू ओ हमरा बड़का दिक्कत भेल रह हमरा तऽ एल अंठावन परसेंट एल तऽ खाईर हमरा ओहि लए कोनो दुःख दुःख नहि भेल जे अंठावने आयल हम कहलहुँ ने जे आयल बहुत बढ़ियां आयल
सएह ते हम तहने देखे छलियै जे हम कहलियै कि बापे ई वालला क्वस््चन जे हमर तऽ साहित्य हमर विषय छले हे हिन्दी साहित्य हि करै छलियै तऽ हमरा साहित्य पढ़ैमे मोनो लगैए शुरुएसँ आ लिखतो तिखतो छी हम लिखे छल हमरा हो छलाप रे एते प्रेम चंकर कही पर लख लिख रहल छैय तऽ हम तऽ लिख देलियै सामने वाल के देख रहल छीियै बगल वाला कॉपी पर कॉपी पन्ना पर पन्ना लेने जा रहल छैय। की लिखैत हेते ई वह शिक्षमा केना कि त सबके बरसक आइडिया हेतै जे से मतलब लिखिक की लिखलकै हमरा तऽ होइ छलै मेन फोकस जे क्वेश्चन जे प्रश्न पूछल गेलै ओकर जवाब जतबा देबै ओतबे लिखबै ने लेकिन केना केना बाद मे बुझलियै जे खाली पन्ना भरै छैय
हमरा ओ की कह जे तू किछो लिख दही कहानीए लिखी क्वेस्चन मे तऽ हम कहलहु अरे अंग्रेजी ऑनरस छीेयै कहानियो पहिले हिन्दी मे सोच के ट्रांलेट छ करे पड़े त लिख परय छैय कोनो हिन्दी मे ने हम लिख
सएह तऽ सएह तऽ आओर ई को बेकार गप्प छैय ने जे मतलब किछो लिख दियौ अहाँ पास करऽब तखन तऽ ई तऽ जाँच करय वालला के गलती भेलै प्रोफेसर सभक गलती भेलनि जे बच्चा किछो लिख देने छैय ओकरा आहां नम्बर दोर जे मेन चीज छैय ओकरा देखियौ ने कि जतेक जवाब देलकै कतेक परलकै
आ इगनू के अहाँके परीक्षो जे छैय अहाँके पूरा बिहारमे जे छैय बहुत हार्ड लै छैय जबकि अदर जेना बी ए छियै करैत ह सी एम कॉलेज मे बी ए के पढ़ छ दियौ अहाँ के चोरी कर ल दै छैय वएह इंग्नो मे चोरी कर ले दै छैय
नहि चोरी केल नीके करैत छैय चोरी कऽ केऽ पासो कऽ के की हेतै से गप छैय मे मेन। तऽ सएह छैय च जतबा अपना मेरिट पर पास केलहु जत अपना ई केलहु से सबसँ बढ़िआँ छैय। चूड़ी जे गाड़ी क के य ओह नंबरे लऽ क की हैत देखाबै किया तऽ कोनो कोनो मार्कशीट के कोनो ई के ओकर कोनो वैल्यू नहि रह छैय आगू जाकऽ अहाँ देखबै ने अहाँके कतबो परसेंट आबि जायत तऽ कोइ अहाँके ई नहि पूछत कोनो अथीमे जे
पता चलैत की जेकि जब रहे दसमा के परीक्षा गार्जियन केे पढ़ल करु। फर्स्ट डिविजन जरूरी छैय कियकि दस हजार टाका छैय मिले तऽ ओ तऽ अलग बात छैय लेकिन लेकिन फर्स्ट डिविजन जरूरी छैय। इन्टरमे फर्स्ट डिविजन आइ के डेट ठ दसमाके कागज के खाली नाम आबै छैय अहाँके अपन डेट ऑफ बर्थ फाइनल करै ल।
एहिठाम तऽ किु नहि टेथके परीक्षामे जेना नइन्टी पसेट नान्टी फाइव परसेन्ट नइन्टी नाईन पर्सेट इवन कि निनानबे प्रतिशत ककरो आबिो गेलै तऽ ओकरो कोनो वैल्यू नहि होइ छैय ट्वेल्थोमे जख टेल्थ जखन हार्ड भऽ जाइ छैय बारहवींमे आबि कऽ ओहोमे असी से परसेंट से ऊपर आबि गेलै तऽ बहुत भेलै ओकरो नहि देखल जाइ छैय की तऽब अथी एकग्जाम देते तब सी यू टी के देखल जेत त सी यू टी मे अहाँ के रैंकिंग अबे या अबै या नट में अहाँ के होइया क नहि होइया जे ई मे होइया तऽ ओ बारहवीं के दसवीं के लऽ क कतेक दिमाग खपेतै बच्चा ओकर तऽ कोनो वैल्यूए नहि रहलै ओ हमरसभक समयमे रहै छलै जे बाप रे कते दशमामे कतेक पर्सेंट आयल।
ई सब तऽ अहाँके नीट सब जे वायरल भेले ने नीट और आई आई टी ई सब तऽ अहाँके कोरोना के बाद से भेलै य नहि तऽ हमसभ सोलह मे मैट्रिक पास करलहुं रहे। सोलह मे नीट नीट और आई आई टी के मतलब सिर्फ नाम सुनिये जे ह एते तैयारी होइ छैय। तऽ किछु किछु बच्चा पढ़ै छै हँ मेडिकलके तैयारी होइ छै ई सब बच्चा जे छै करै छै आ एहिमे पैसा बेसी लागै छै मेड डिकल मे ई सब चीज खाली माथा मऽ रहे हँ लेकिन अना रहेय जेना आय आइ काल्हि छियै देखै छऽ घरे घर बच्चा जे छै आई आई टी नीट के छै करैत
लेकिन आब यहो सब कॉन्सेप्ट बदलि गेले है आब जे बीच मे एक बीच मे चल रहै जे खाली नीट आ जे ई वाला लेकिन लेकिन आब इहो देखै छियै आब एतेक रास ने विकल्प सब खुजि गेलै ने कैरियर लए जे आब बहुत किछु बच्चा कऽ सकैत छै जरुररी नहि छै डॉक्टरे बनय जरुररी नहि छै जे इंजीनियरे सभटा बनतै बहुत किछु बनि सके छै बहुत तऽ ऑप्शन भऽ गेलै हँ आब गार्जियनोसभ ओहन प्रेशर वला नहि भेलखिन हँ जे ओ बच्चाके खुला छूट दै छथिन जे तोँ की करै ल चाह छ त ओ अपने हिसाबसँ चुनऽ पढ़त तऽह खाली पाइ देबै अहाँ कतबो पाइ देबै ओ बच्चा पढ़बे नहि करत नहिये करै तऽ ओ लऽ के की हेतै
लेकिन एखन तऽ हमरा सभके जे करै छियै एकदम मतलब गार्जियन छिय जे कहैत अखनो तक उएह करय पड़ैए आब कियकि नय नया नया तऽ छिये देखैत क गार्जियन मतलब बहुत फ्लेक्सिबल छै ना जेकि बच्चा के जे मोन छै तेना कर
बच्च हमसभ बच्चाके नहि किछु कहि सकैत छिये की बनतै नहि बनतै नहि नहि अहाँके नहि। केह केहीतो छियै। तऽ जेना हमर बेटा ट्वेल्थ कब कॉलेजमे गेलखिन दिल्ली यूनिवर्सिटी मे कऽ रहलखिन है। तऽ ओकरा हम ई ने कहि सकै छी अहाँ ई कऽ लेलो इ के नहि लेलो इ किया नहि अपने हिसाब से हमरा इएह पढ़बाक ये हऽ गेलकय जे चाहे छले ओहि मे नहि भेटले त फेर ओ अपना अलग ऑप्शन तके छै जे हं हमरा ई करबाके ओकरा आइ काल्हिके बच्चाके प्रेशर नहि दऽ सकैत छी जे अहाँके इएह करैए पड़त ओ समय चलि गेले आब दुनु दिश सामंजस्य बेठाबय पड़े छै आब बहुत रास ऑप्शन सब निकल गेले बहुत तरह के चीज सब। छै बहुत तरहके बढ़िआँ नीक भविष्य छै ओ सबमे मे।
आ हम तऽ अब घर परर छी ईसभ गप कहैह जेना हमरा जे किछोर पसन्द आबैत। हमर बाबूजी कऽ अगर किछु आओर पसन्द आब आबै। तऽ अगर हम बाबूजी ग गप जन नहि मानै छियै तऽ से हमर माँ छै सीधे। काल छीय अपन मन सऽ करबिही अगर। नहि हेतौ तऽ बाप कहतो नऽ जे रहिये हम कहेत हमर गप नहि मनलकै। करे या। आब आगु सऽ ओहो गप कहि देय छैय तऽ आब ओहो लए क चिन्ता अलग भए जाइ छैय।
ठीक के बुझि सकैत छीय बहुत बच्चा सब पर बहुत प्रेेशर रहै छै एतय बच्चा सबके एनयो जे में बाप। नहियो कहै कहै छै ने इन्डायरेक्टली बचमे। बच्चा पर प्रेशर रहिते छैय जे माँ बाप।
कियकि हम जे छैय एहिसँ पहिले रहीए एखन। सेनी गवर्नमेंट में एहिस पहिले रही हम लेकिन फेर फेर हमर बाबूजी कहलकै जेना नै। गाम के लोक के सेनी सेनी कहैत कहैत मोन अकच भए गेले या तु सरकारी कर जे सीधे कहबै सर। सरकारी तऽ कहलक। तु रिजाइन दही ओतय छोड़लहु तब फेर तऽ आबि पढ़ै छैयै एतऽ। आ गाँव आ गाँव ज जाइ छीह तऽ।